ठीक छी
हाल चाल सब ठीक छी अपन बताबै छी
सब ठीक छै नु
अहां सब ठीक छय
हं
खाल लेल छी
हँ आरो बताै छी हँ खाना पीना हो जाइ छै आर बताै छी खा लेबै छी हूँ
पढ़ाइ वढ़ाई कैसेन चलै छी अपने के
सब ठीक छलै और बताही सुखा लेबै छी ह आरो बताय छी सोचै छै कि शाम मे चलै छै खेले शाम मे चलै छै खेले
ह खेले न नु जा सकै छी
जा काए ना जाइ सक छी
अरे कऽ बतायल जाइ छी
बोलैय छी सुनै छियै हम अच्छा
हँ हँ पढ़ाई उढ़ाइ इतना छै का कायल जाइ छै एहि से हमु
ह तऽ दे तऽ डैली तऽ तोरा पढ़ाइए के बा ओहि मे टाइम निकाल के खेले चलए हके छी डेली ने पढ़ इ गेल छी लागा की एकदिन छोड़ पढ़ाइ के बछि अब टाइम निकाल तोरेऽ उपर छै ने
एम्स मे चल जाइ छी एम्स मे चल जाइ छी तब ओकर बाद दिन भर खेलै छी
अच्छा हमु देखै छीयै कि एम्स मे जाइ छीयै कि नहि जाय छी
हम तऽ भगवान के से होइ
हू प्राइवेट कॉलज तऽ नहिए करै छै शायद
प्राइवेट मे के लेखा करै छै ना
उहे एक डेढ़ करोर दबइ छी तऽ हो जाइ छै
उहे न ओ काम करै छै
हू साइंस लैलबै छी तऽ कितना ऑप्शन छी नीट तऽ सबसे पहिले ऑप्शन होे छै न
हँ
मैथ मे तऽ ऑप्शन छी मने हार्ड छी बहुत ज्यादा कोनो दिक्कत नाई छी हो से
आय अपने आई आई टी जाय के मन छै कि आई आइ टी जाइ छै
हू हू सब जाइ छै
ओना आईआईटी जायके मन छै अपने
देखै छै जे मे चलि जाइ छै
ओकरा लग पढ़ेला ने पढ़ै छि
हू पढ़ई छी
एन्ने ओने करै छै आई आइ टी थोड़ी मिलै छै
ओ आरो बता छी चलै छी कि न शाम मे
न नू चलाइ छी
ना चलै छै ना
गर्मियो बहुत छै
गर्मी छी तऽ कनो लाद तऽ अभी थोरे जाइ छी साम नु जाइ छी गर्मी बाद तऽ हमको अपन धूप मे न जाइ छी धूप मे तऽ अह अपने नहा जाइ छी
ह्म गर्मी गर्मी
जादा हुए छै अच्छा, हमी खेतिया करै छी तऽ खे। उ के बेचााय उचा छी आँ?
अब देखल जाउ ए बेरा मार मार्केटमे कार रेट चले छै, सब्जी उब्जी ई सभ धान उनके ओहि लेख न।
हू।
कल तऽ हमनी खेती बाड़ियो मे हम न करनी कि।
ह।
तबियात खराब।
हूँ। आ ओरो बताै छी फरवर्डके बारेमे
हँ, ई कऽ बोलै छी? अ, यहाँ पे कितना रुपआ आदमी?
हू।
खेती बी बिहान पैसा बिहान बाजारमे जाकऽ बेचै छी ने?
हू, बिहान बेचइ छी।
ह, तऽ ई रवि रंजन अपना खेतबामे कोन खाद डालले छिक इतना। एकरा रुपआ मिल छी बेचके
जदा मेहनत करै छी, जादा मेहनत आरो कछु न करै छै, जदा मेहनत करै छी।
कर सकै छी, अपना खेतबामे बढ़िया खाद डाले छी हमनि।
बढिया खाद डलै छै, त मनेगो लड़का ह छै, भाग आर भाग जाइ छै बहाना मारके पढ़ै की आबै छी पापा आउ छै। दस तरहके बात होबै छै।
ह आ एगो लैका रहे छै ने इतना नौटंकी बाज
हू।
हमरा खेत छी नौटंकी ए करै छी। दोसरा खेतमे काम कर सकै छी ने। ओहि खेतमे काम करी एक नम्बरके नोटंकी बाज लड़का छै, एहि से हमर। कल खेती न भेले छै।
हू, इहो बात सही छै।
हू।
आरो बोलै छै, जाइ छै, कहाँ घूमे जाइ छै।
त बता हम पटना घूमे जाइ छी।
पटनामे कहाँ घुमै छै, पटनामे जगह होइ छै, घूमै वाला
गोलघर छै। अ जे तारा मंडल छै।
अच्छा। अच्छा, हम तऽ बिहार से हवै छै, तू केने से हवै छै? हम तऽ बिहार से छै।
हम, हम तऽ उत्तर प्रदेश से छै।
अच्छा, हम तऽ कॉलेज उलेजमे पढ़ै छिय, तू पढ़े छै कि न?
ह।
हू, नया चीज कयला हमरा बड़ा पसन्द होइ छै। नया चीज कयला बहुत। पसन्द होइ छै, हमरा आर नया नया चीज ख।
हँ, हँ, सही बात।
ओरब खाली बैठ उठे छै न तऽ मोबाइल मे खोल देबे छै आ पढ़ई उढ़ छैथ करै छय किताब उताब पढ़ै उ रहै छ आ क्रिकेटो खेला हमरा बड़ा अच्छा लागै छै तोरा कथी खेला अच्छा लगे छय तोरा कथि कहहिले अच्छा लगै छय
हमरा सुतय लऽ बड़ा अच्छा लगै छै
अच्छा आ बताय छै भविष्य मे क करे के प्लान बनाबै छियै
क मजा आगै भविष्य में क बतल बाल बच्चा सब बाल ब च
अच्छा
बाल बच्चा सब करै छ
अच्छा
हं अपने का करै
आरो हम बोलै छ भविष्य में का करै छै तू काम उम मे
काम उम में तऽ भविष्य में डॉक्टर बनै छै हम तऽ
अच्छा
बढ़ ह बढ़आँ डॉक्टर बनैत छै अपने का करै छियै हँ अपने हम तऽ डिल के डॉक्टर बनाय छय
अच्छा
अपने कोन चीज के काम करय छै बड़ा हो
पढ़ाई जीवन के बहुत पढ़ाई जीवनके बहुत महत्वपूर्ण भाग छय अछि नेओ
हँ हँ
शिक्षा ज्ञान बहुत जादा बढ़ै छी आ मेहनत करै छी तब जाके सफल लऽ हो छै सफल के रास्ता खुले छै बिना मेहनत के लेल नानू मेहनत करे के अनुशासन रहे छै तब जाके सफर के रास्ता खुले छ्य
सही बात
आ जनै छै कि न हमर शहर खूब अच्छा होय छी
हँ
हँ पारिवारिक सब मतलब समाज उमाज नोक झोक सब ना देखै छै समाज
बिहार तऽ हम देख सुनले की बहुत बढ़िया जगह छै वहाँ लोग बहुत अपना जगह
अन्तर होबै छी एटा लोग ईमानदार होइ छी या करामश सोचै छी आओ लगातार प्रयास करते रहै छी कुछो कुछो हो जाय छी हो जाय छी सफल रहै छी यस करै छी
दइ
हँ
आओ बढ़ियां होय छै बिहार के लोग में हम देखले छी प्रेम भावना छय बहुत प्रेम से रहल छै तनिको अपन देश के गन्दा न करे छै साफ सफ पाई रखै छ्य
हमर बिहार अपन संस्कृति ल जे जाइ छय भाषा प्रलम्बा ई सब प्रसिद्ध होइ छै अमे होइ छै त पर्व त्यौहार बहुत उता उत्साह से मनाै छै छठ पर्व होली पर्व दिवाली पर्व आरो सब प पूरा भाईचारा में पूरा बढ़ौती अछि
सही बात छै सही बात छै
मैथिली भाषा हुए छै बहुत मधुर शुद्ध भाषा हु छै एत के मैथिली भाषा में हमरा गर्व होबै छै
सही बात हमरो अपन मैथिली भाषा पर बहुत गर्व छय
आशु आस्था बहुत अच्छा जरूरी होइ छै अपन अथि अपना घर के अपन दुकान के विद्यालय के जहाँ रहै छै ओतह ओहिस बीमारी कम होवै छय
सही बात छै सही बात छै
हम नीमन से पढ़ै छी तऽ अपन नौकरी वौकरी सब होवै छै आब बिना पढ़य के बाद नौकरी थोड़े होवै छय
हँ सही बात छै सही बात छय
सफलता सोचे से हं हं स्वस्थता बहुत जरूरी होवे छै ने अपन घर ला चाहे कुछो जे रहे छी तहा ला
सही बात छै सफलता
पढ़ाई ह् पढ़ाई जीवनके बहुत महत्वपूर्ण भागमे छै नु
सही बात छय सही बात छय
हम त अपन त के लोक से ईमानदार होए छै आत्म पर सब सोचे छी
यहाँ वहाँ के लोग सब तहन कोब गुटका पानि ई सब न खाइ छय ने
ए त अहाँके लोक सब सब लोक ठीक जानू छै कोनो कोनो सब खाय छै ई सब
ओ कोनो कोनो कोनो कोनो त सब कोई सब जगह होयले छै
हँ ओमे दैनिक जागरण पढ़ै छै कि नहि पढ़ै छय
हँ पढ़ए छै तऽ
हममे तोरा खइ छै धनी ज पलेइ छै श कहै छय जाइ छी हम जन पे पढ़े जाइ छी अब
आ आमो जे पढ़े जाइ छै एलन एलेन बहुत आजकल तरक्की कर गेले छय
ह बहुत लड़का होइ छै ओहि मे अभी देखै छी हम
उहे ने सब प्री नेचर बच्चा सब छै
की बोलै छी
सब छोट छोट लड़का सब छै अब जाइ छै हमो पढ़ै छै
ठीक छै